हेलो, हेलो
हेलो
हँ कहियौ, की हाल चाल छै?
ठीक छै, अप्पन सुनबू
आओर क
बढ़िआँ हइ।
बढ़िआ है। तऽ खाना पीना भऽ गेलै?
हँ भऽ गेल।
हँ भ गेलै, अहा खा भ गेल? हाँ भ गेले।
ह।
कतय स छियै अपने? कहाँसँ छियै? सैबपुरसँ। सैबपुर स? ओ बेग स। ह। कि भेलाइन?
अहाँ कतयसँ बजैत छियै?
कत स बजै छियै? दरभंगा स। हँ दरभंगा स, दरभंगा स। हँ। ह्म। ह।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
अवाद नहि अबैया।
हेलो हेलो दू तीन मिनट जा बाते नहि होत।